हेलो
हँ हेलो
की हाल चाल अछि
हेलो
हेलो
अहाँकेँ आवाज नहि आबैय अछि
हँ हम तऽ टावर मे बैठल छी कतय छीयै अहाँ
हँ कहियौ आब
ह की हाल चाल
ठीके है अपन कहियौ
अपनो ठीक हइ ठीक छी
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छियैय
हँ हमहहुँ ठीक छी की करै छियै
नहि अभी नहि भेल
हँ हमरो नहि भेल हनँ
आबे बनेबे करब पढ़ै छलियनि तऽ अभी से हं
हँ ह कनी थाकल छलहुँ ह
अच्छा हँ थकान भऽ जाइ है काम काज रहल तऽ एनि एनी जाइतो अबो लोको थाकि जाइ हय
कह अरे पैदल चलियौ ने तऽ
हँ
हमरा जेना लगैत रह ऊपर धूप देख कऽ हमरा से मान तर जेना बिहोश कऽ देल
हँ धूप यैह बात अहाँ तऽ ए सी मे रहै छी भरि दिन अ ताहि दुआरे अहाँ धूप नहि
हमरा
धूप नहि बर्दाश्त क सकै अछि अहाँ के शरीर
हँ शरीर के आब क्षमता नहि रहलैया कि मतलब धूप ए बरदास्त कऽ सकी ज े मानतर जेना लगतरु ह हमरा शरीर में जेना आगि लाग जाय य तेना लाग लेकिन की करबै मजबूरी जे हय आब कहू किसान के बेटी छियै खेत मे तऽ जाइए पड़ते आइ नहि काल्हि आ
हँ हँ
तऽ ओ सब के क्षमता बनेबे तना लेकिन हमरा नहि होत जेना हकम लगै हे ने ए तेना हकम लगै छी एकदम खूब हकमऽ लागब
ह हँ हो जाइ छै धूपप कहलो जे ह अहाँके महादेव मंन्दिर के बारे मे पता अछि किछो अपना गाँवमे जे ब मरमे
हँ मह केे मन्दिर के बारे मे कििया ने पता रहते आ एतऽ जे छै नीलम ना जे जिनका कहै छै न
हँ निर्मल नाथ मंदिर भटसिमर मे अछि अपना गाँंव से कन के दूर पर अछि अपना सब तऽ पैदलो चलि जाइ छलियै ने पहिले घूमैत घूमैत कते नीक ओतऽ छै कितना मंदिर आर छै ओतऽ क गोव मे कते मने दुर्गा मंदिर अछि का तऽ कालियो जी के पूजा होइ हइ और भोला बाबा शिवजी के मंदिर शिवजी के मंदिर अछि हँ एतऽ एतयऽ बुझियौ तुलसी के भी पूजा कयल जायत बहुत तोरह के आओर एगो छनि कोनो भैरव लाल ओतऽ देखने छियै साइड में जे बनल अछि हँ हँ नया मे स्थापना भएल अछि ओतऽ
हमे तऽ बहुत दिन से गेबो नहि कनेे छलहुँ हँ
अच्छा नहि हम गेल छलहुँ एहि बीच मे तऽ हम देखने रहियै भरवला मन्दिर ओतय बहुत नीक बनि गेल अछि बहुत अच्छा भऽ गेल अछि एक बेार यहाँ जाक देखबै ओकरा
हँ हँ आर देखियौ जेनाकि गेल छलहुँ हे ने एक बेर तऽ देख ओते घुमने फिरने न रहौ लेक हम गेल रहौ तऽ की कह से मन्दिरमे जेना महादेव मण्ड छलै ओहिके बाद पार्वती मन्त्र छलै हनुमानजी मन्त्र छलै और शनिदेव के मंठ भेले नया पर बनले य नीकसँ
आगेमे जे आंगनमे जे छै ओ बसंत बाबा जे रहे छै बसंत ई नहि रहे छै
अच्छा नहि हम गेलियै ह नहि बीचमे लेकिन हँ आओर जेनाकि दुर्गा मन्दिर छै और एक और मंदिर बनलै नया जिनका हमरा नाम नहि पता छलै आब ई भैरव बाबा अह केलहु ह तकरा मुंगरा वाला बाबा कहै छै
नहि नहि ओहुनका नाम भैरव लाल छै हमहुँ सब गेल रहियै ने तऽ ई बीच मे देखलियै जे अच्छा एतऽ नया मंदिर बनल अछि आब जेबै तऽ देखबै हमरा लगैए जे औरो कोनो नया मंन्दिर के स्थापना भऽ गेल हेते कियकि हमरो सब गेला भऽ गेलै तीन से चारि महीना बुझियौ त आ कुछो ने कुछो हम्म कुछो ने कुछो ओतऽ नया नया होते रहइत अछि
हँ आओर जेनाकि म अ सन सुनलियै रविक के दिन के ओतऽ मन
ह रवि के दिन के रवि दिन के तऽ पूज ह बहुत क के देख रविक के एक तऽ पहिले बात बुझियौ तऽ आदमी फ्री रहल काम काज वला सब ठीक आ ओ तऽ हँ हं छुट्टी रहल और ओतय मेला सेहो रवि दिन अछि बहुत लोक सब जेना रवि दिन एगो मानल भेल ने कि रवि के पूजा करै छै हँ हँ तहिना सभ जाय तऽ बहुते भीड़ भा रहल लाइन मे बुझू जे आब भीड़ होइ छै तऽ लाइन मे लागि के पूजा करै अछि आओर ओहि हिसाबसँ मेलो ठेलो जकाँ रहल मतलब ठीक ठाक मन बहुत शांति रह जाके ओतय मेलो सब लग छै पता अछि अहाँके
हँ हँ मेला सभ लगै दुर्गा पूजा लगै अछि जेनाकि
हू बहुत दुर्गा पूजा के बाद ओतऽ अपना सबके चतुर्दशी के मेला बुझै छियै
हँ हँ चतुर्दशी एक नरक नरावण चतुर्दशी सएह ने
हँ नरक नारायण चतुर्दशी जे होइ छै
हँ
हुअ लगै छै सब अपना आर के इधर कऽ के उएह मंदिर में जाय छै ओहिमे बैर आओर कशोर हँ नजदीक यहा नजदीकी के नजदीक और ओते बहुत सुोहावन सब कुछ रहे अछि
मतलब पारदर्शिक जे होइ छै से कनि नीक तरिके से होइ छै
हँ हँ आ ओइ सुनि कि
हैया अथीयो लगैछ छुक
एतय तऽ दुर्गो पूजा लगे अछि हँ एतय एगो शिवरात्रि होय अछि व
हँ शिवरा
हँ ओहोमे जल चढ़ाओल जाइ अछि हँ जल चरावल जायत जा के एके दिन लगै हमसभ उपवासो करे छीयै शिवरात्रि के ओहि दिन हँ आ ओ चतुर्दशी के बारे मे पता अछि ओतऽ जे चतुर्दशी जे नरक चतुर्दशी नहि अछि हुनकर सबसे हँ मेलामे सबसे खास चीज अ तऽ बुझियौ प्रसाद मे तऽ बैर आर किशोर के अछि जेकि ओहि अ जे केओ ओहि मेला मे बहुत जादे जतय देखियौ ततऽ फ्रूट्स मे फल फूल मे उएह जादा मिलत अहाँके कियाकि पाबनि ओकरे होइ अछि ताहि के कारण
अच्छा हँ सही कहलहुँ हैं
मे कहियो गेलियै की नहि ते महादेव कन
एक बेर गेल रहौ याद यै कि ट्यूशन टाइम मे
हँ
ज ओतय पढ़ैत रहौ भटसिमैरमे तऽ ओतऽ सखी सब रहै दू तीन गो तऽ ओ तऽ कोचिंग मे एलहु ह तऽ सर सब छुट्टी देलखिन सवेरे दऽ देलखिन तऽ सब कोइ मतलब तैयारो नहि रहौ नीक जेना मतलब ओहि टाइममे नहि हम मतलब
हँ होइ छै जेना मतलब पढ़े पढ़े लए या त लोग ई होइ छै चलू एकबार देख अबै छियै
हँ तऽ किछ पैसा ओहि टाइम मे किछ पैसा मम्मी सब दै छले साइकिल से जाइ छले त पेंचर हो कनि डर रहै छै ओहि टाइम मे हमर मम्मी देने रहैत बीस चालीस बीस तीस रुपआ हम कहने रहियै कि मतलब घरमे बात भेल अगर ओ टाइम मिलतौ तऽ जेबी ऐसे ने कहै छै तब सब कहने रहइत ई चलब तऽ चालिस गो रुपआ लऽ के गेल रहौ तऽ ओहो सब एयला तऽ साइकिले से ओने से ओने चलि गेलौं तऽ देखने रहौ ओतऽ की ओतऽ देखलौं कि अ महादेव के अ जेनाकि आदमी सजल रहथि आ मतलब प्रोग्राम जकरा कहइ छै
आ तऽ नृत-नृत्य टाइप के प्रोग्राम करल जाइ अछि हँ हुनका सबके रोल रोल ले अछि मतलब हमसभ तऽ बहुत नजदीकी से ओत जाक देखने छियै कियाकि व्रत करे छियै तऽ हुनकर कथा उथा सब सुनऽ पड़ै छै जाक तऽ हमस बहुत समय ओ शिवरात्रि मे जाके दय छियै ने ओहि मेला मे हँ कआकि हमरा सबके ओहि के बारे मे त बहुत जादे जानकारी मतलब अछि जे जते होय के चाही ओते अछि कियकि ओहि टाइम मे हमसभ सब आदमी हमरा घरे के आ हमरा टोल आसो पड़ोस के जे रहै ने सब स संगे गेलू सुबह मे पूजा पाठ कऽ के आराम से भगवान के भीड़ तऽ रहबे करल लेकिन की करबै उएहमे पूजो करय पड़ैत अछि आ पूरा ओकर हुनकर लीला देखलहुं हँ ओ त जे ह बहुत ब दू दूगो लाइन लगय पड़े अछि आ कते मंदिर होइ छै ओत त पूजा करैत करैत बुझियौ थाकि जाइय छै। आदमी तेना होइ छै अ मतलब मेला के ई छै ने, कोनो-कोनो मेलामे जे दू गो मेला बहुत प्रसिद्ध भ गेले छै।
जेनाकि अ महादेव कथी क होइ छै जलढ़री वला
हँ हँ
कना रावन चतुर्दशी ने
हँ ई दुनू त बुझियौ ओहि मंन्दिर के लेल बहुत खास बहुत फेमस भऽ गेले छै ओहिके हँ हँ देखियौ क्य की अह कियाकी वो बीच गांव में अछि आ केतना गांव के आदमी ओते उपस्थित धोए
जेनाकि अपना आस पास के चारि पाच गाँंव भ गेल ओन्ने के चारि पाच गाँंव भए गेल तब
सटले सटले देखियौ काय गो गांव छै आ ओ जे महादेव मठ जते स्थापित अछि ओहिके बगलवला मे कतना गाम अछि, हँ?
नहि
हँ हँ कियाकि ओ एके गो अछि आ बहुत नीक अछि एते नीक मतलब ओतऽ सभ जायके चाहे छै। कि कभी हम जाउ ताहि के कारण सभ आदमी ओत उपस्थित होइ छै
हँ परिस्थित हेबाके चाही आदमी के की आदमीके ओ मतलब महादे म्डसँ लगाव जाय द होै छै अपना आरके आओर नजदीकी में छै कहाँ राजनगर के तरफ भ गेलै त कनि ओ नजदीक मे पड़ैत छै जे साइकिलो
हँ जिनका देखियो जिनका गाड़ी के जिनका गाड़ी साइकल के सुविधा अछि ओ चलि जाइ छै लेकिन हँ लेकिन जे म एकटा बहिन के बुझियौ गाड़ी के आ साइकिल के सुविधा नहिय जिनका घरे गार्जियन नहि उपस्थित अय हुनका पेरिस जाय लेल तऽ उ जगह बहुत नीक अछि। ओर हकीकत में देखियौ अ जिनका पास गाड़ी रहल ओ जे
सुनियौ एते दूरमे जे कहैत छथिन, ओते देवघर छनि। आदमी पायरे जाइ छै कथी लए शौक से जाइ छै भगवती धर महा दर्शन कर ल पिण्ड के दर्शन कर ले आदमी जाइ छै जल बजलक चारि दिन, दस दिन, पन्द्रह दिन लगाबल छै तऽ ओ तऽ नजदीक अछि। मे छै। अपना आर के ओतय जे दुर्गा पूजा लगै छै। ओहो जे लगे हय लेकिन ओते भीड़ भार ने रहल कियाकि नजदीक मे ओतय दुर्गा पूजा होइ छै चौक पर एहि दुआरे ओतेक जादा भीड़ नहि रहै छै लेकिन भगवतीक साँझ देखबाक लेल जे आदमी सभ जाइ अछि, ओतो।
ह हँ देखियौ कियकि दू जग बैठ जाइ छै। ने तऽ कही दुर्ग
हँ उएह मतलब एक गाम मे दू जगह बैठना मतलब बुझि जइयौ
हँ दू भाग मे आदमी मे बैठके लिखिन देख, रकनवण चतुर्दशी आज अछि। जब शिवजीे के उपास करय जाइ छथिन ओहि दिन ह ने ने अछि त एके गो ओहिमे बहुत भीड़ भाड़ रहल पूरा रोड गाछ सभ बुझियो जाम भऽ जाइ छै। एत आदमी रहै छै। बहुत दुख कान हरेक मालके ओ पूरा फल पू फास्ट फूड सबकिछु के दुकान एते भारी लगै छै मेला तऽ
जादा ई गौर करबे मेला में ए कि सबसे जादा खाय पिये के दोकान से सभ रोय छै। ओ सबके कम रहबे नहि करै छै। जेना
ह अनेको तरहके बाल बच्चा सब ग ने मिला आब सभ थोड़ी छै कि सभ धिय पुता सब व्रते कने हेता एहि के चकका फास्ट फूड के दुकान सेहो रहै अछि ताकि हुनको सबके
चाउमिन मोमोज त